जय झूलेलाल दीदी।
जय झूलेलाल पूजा। बढ़िया बढ़िया गुड़़िया ठीक तई मज़े में?
हा गुड़िया ठीक आ तहां ॿुधायो तांजे घर सभ ठीक आहिन मज़े में?
हा हा अॼु तुंहिंजी ॾाढी सिक पई लॻे मां चयो पूजा खे यादि कयांसि पाण त यादि न
हा न सुठो कयो न तंहा याद कयो।
हा उहोई ॾाढो लॻे पियो की मांसी खे त तूं याद कंदीअ न मां याद करे वठ अउ ॿुध न। हा मां इहो पई चई की न मुंजी मुंजो जेको बाबू आ न हुनखे क्रिकेट जॉइन करण जो ॾाढो ॾढो भूत अची सवार थीयो तसि क्रिकेट ॾाढो थो वणेसि पियो। त उहो ही चए थो पई की न मूंखे चंडीगढ़ मोकिल अकेडमीअ में।
अच्छा पो तव्हां छा सोचियो आ?
त उहोइ मुंहिंजो मन त कान्हे हिक त अकेलो कॾीहं छॾियो नथी मांस। त मुंहिंजो मन न थींदो आ हिन खे अकेले छॾण ते।
अच्छा अच्छा पो हाणे छा कंदा?
त उहो ही सोचां थी पई पर हाणे ॿार जो मन पहिरीयों मां सोचियो मतां भूत सवार लही वञे नेसि त हाणे थी वियो थसि हफ़्तो खनि न रोटी तो खाए न ॻाल्हाए तो। त मां चवां ठीक आ भैया कंहिंखां पुछां पर पुछण त ॾे मूंखे।
न त पंहिंजे तांह जे शहर में हुजे पहिरीं अकेडमी पहिरीं उते नंढे लेवल ते जॉइन कराए ॾिसोसि न।
अरे हुते मां जेके टेंम्पिल में वेंदो हुयो, हिते आहे नंढो सो। कोच तसि हिनजो त उन्ह कोच वारे ई त हिनखे ॿुधायो तईंसि की चंडीगढ़ में बढ़िया तई हुतां मतलबु तहांखे मिली वेंदव। हिन खे तसि कि मां क्रिकेटर ठहिंवां।
न त क्रिकेटर में भई गारंटी थोड़ी आ की सलेक्टन सलेक्शन थिए तो की कोन्ह तो थिए उते ॿि त राजनीति हलंदी थव
हा उहो त मां भी चयोमांसि की कोई हुन में गारंटी त अथई न ॿेटा की तूं क्रिक केटर ई ठंई त चए तो कि न कम से कम कोशिश त करणुं ॾे त मां च्यो कोशिश तूं ॾिसी तो केतिरा हज़ारो ॿार अकेडमी ज्वाइन इन ता करनि हुन मां निकिरनि केतिरा ता ॿार मुश्क
हुननि में बि इन्हनि में बि हिकु त राजनीति ऐं ॿियो क़िस्मत हुजे सुठी लक ॾिसो कॾहिं त भई मत्थे वारे खे हेठि तो फिटी करे हेठि वारे खे कॾहि मथ किथे ख़बर ई नथी पए कंहिंजो चमकी वञे केॾी महिल बि ऐं पांण खे ख़ॿर नाहे न हिन पांण ॼी ॼान पहिचान हुॼे त त ठीक आ मुंॼे खुद ई पुट्र खे ॾाढो शौक़ु आ हू त घर में अकेलो अकेलो रांदि कंदो अंञां नंढो आ उन्हें ॼो मन आहे भ विराट विराट कोहली हुनखे वणंदो थसि न त हुनॼो मन आहे भई विराट कोहली वांगुर मां ॿि कयां मां चयो भई उन्ह लाए ॿि तोखे एज्युकेशन त पहिरीं खण वठणु खपे न पूरी मां चयांती वधीक न भई तूं प हल नंढो कोई कोर्स त कर न पहिरीं स्कूल मां निकिर पढ़ाई करे भई पो हुन खां पो कोई कोर्स कर पंहिंॼे पेरनि ते ॿीह त संई चएतो पेरनि ते ॿीहंदस त पो त टाइम निक किरी वेंदो न क्रिकेट जॉइन करण ॼो
हा हा ॿिल्कुलु सही ती चईं।
खे ॿि शौक़ु हा चए तो किट वठी ॾे सॼी मां चयो भई पहिरीं ॾहों पास कर तूं मां हिंञ़र वठी ॾींदीसंई त तूं पढ़ाई मां भटकिॼी वेंदे तुंहिंॼी पढ़ाई सुठी तई हिनॼी पढ़ाई में सुठो आ वरी मन डाइवर्ट तो थी वंञें न ॿारनि ॼो
ॿसि उहो ई आ न छा कॼे हाणें उहोई सम्झ में ई नथो अचे कि कयांसि छा हिन ॼा हिक त मेन ॻाल्हि आ ॿार हिकु त ॾाढो ज़िद में अचनि ता त कंहिंजो ॿुधनि ॿि नथा न।
हिक त छा हे ॿार वॾा ता थियनि त पांण कुछु चई बि नथा सघूं वधीक कि न ॿारनि खे उबतो सिबतो चओ वरी ॿार उबतो सुबतो कुछ कनि त उहो ॿि डृपु थो थिए न पांण खे।
हा।
भइ ॿारनि खे केतिरो मना कजे, आहे त मुसीबत न औंउ उहो त लाइन त सही थव पर उहोई आ भई ॿार जो लकु सुठो हले उते वंञीं करे भई अकेडमी में ॿि सलेक्शन थिए
पई की अगरि थी सघई त कुछु ॿियो कर न पांजी पढ़ाईअ ते फोकस कर न
छोकी इन्हेमें ॿि ॾाढी लंबी जर्नी थव पहिरीं वई स्टेडियम में टीमूं खेलंदियूं, वरी सिटी लेवल ते, वरी स्टेट
हा उह रणजी वरी चवनि ता न रणजी हिक मैच थींदा इनि उन्ह में वठी वेंद हा पो तंहिंखां पो, रण जी ट्रॉफी जीतंदा तंहिंखां पोइ नाला ईंदा इनि ॿारनि जा
हा उन्हनि में ॿि ॾिसो तहां ॿि ॾिसो हज़ारो ॿारनि में घणा खेलींदा हिनि ॿारहां पंद्रहां वधि में वधि ॿियो छा थींदो हिन खां वधीक थींदा ई किथे इन भई एक्स्ट्रा में ॿ रखंदा हिनि टी मुन वठी त विंदा हिनि पो खिलाईंदा सभिनी खे थोरीं ना इन एक्स्ट्रा में रखी हलंदा आहिनि। ऐं लक कम करे न भइ बाक़ी त बस ॿार जे शौक़ जे हिसाब सां त करणो पवंदो आ पांण खे पो वधीक ॿारनि खे चई ॿि न सघ ॿार रोटी पांणी न खाए त उहो ॿि मुसीबत आ कजे छा, तहांजे लाइ ॿि परेशानी थी वई थव वाकई
उहोई आ न ॿुधे नथो न बिल्कुल ज़िद ते अची चढ़ियो आ त त मुखे इहो ॿुधाए न अगरि तुंहिंजी कोई जान पहिचान पहचान हुजई या कंहिंखे ॼाणंदी हुजीं चंडीगढ़ में त थोड़ो ॿुधाए न मुखे मन।
मां पंहिंजे घोट खां पुछंदसि छोकी चंडीगढ़ पासे असांजो कोई आहे त न बाक़ी मड़दन जी ॾिसो हुजे त मुखे न ख़बर आ छोकी हिन जा दोस्त वोस्त ॿि न भई खेलींदा हुआ पहिरीं मैच वग़ैरह पर सभु छॾे रखयन। छॾऊं सभिनी छोकी हुन में कोई स्कोप होई कोन उन्हते वरी अॻियां वधण लाइ पैसो ॿि खपे टाईम ॿि खपे ऐं वरी गारंटी ॿि ना हे न भई इन्हमें सलेक्शन थींदो ई थींदो भई तहांजो करियर ठहंदो ई ठहंदो। ऐं पढ़ाई करे अॻियां वधंदा ॿार त उन्हमे त ख़बर आ न भई अॼु न सुभांण टिन सालनि खां पो ॿार खे नौकिरी मिलंदी भई कोर्स कंपलीट कयो त हीअं भई नौकिरी मिली वेंदी।
बिल्कुलु बिल्कुलु हुन में त हिक गारंटी आ की हिकु मिलंदव मिलंदव जॉब हुनन खे ऐं हिन में त जीअं द
धिक्का खाइणां हिनि हुन खां पो ॿि न तव्हांखे गारंटी थोरी आ कि टिनि सालनि में चारि सालनि में ॿार सलेक्शन थी वयो आ रणजी ट्रॉफी खणीं आयो आ टीम जीते आई आ त भइ मुंहिंजे पुट्र खे अॻियां जॻहि मिलंदी न मिलंदी भई इंडिया जी टीम में अचण में ॿि त टाइम तो लॻे न
बिल्कुलु बिल्कुलु जडि्हिं तव्हां कमाई तडि्हिं तहांजी थींदी जडि्हिं तव्हांखे इंडिया जी टीम में सलेक्शन थींदो। तव्हांजो
रा रांदि थोड़ी आ‌ ॿारनि जी जो भई थी वेंदो इन्ह में ॿि
हा उहो पर ख़ैर मुंहिंजे भा वरी चयईं ईअं कराए ॾिसीस न ॿ साल खणीं मोकिलीसि ॿिनि सालनि में भूत लही वेंदसि पहिरीं वंञे त सहीं हुते जेको कराईंदा तन न मेहिनत एॾी ॿारनि खे डु्काईंदा इनि जेको हे तुंहिंजो पुट्र न करे पाईंदइ ॾिसॼएं साल खनि जे अंदरि ई वापसि अची वेंदइ। हांणें खंणीं साल खनि बर्बाद वेंदसि न त कम से कम चवंदई त न कि तूं मुंहिंजे लाइ कुछु कयइ कान।
इहो ॿि सही आ थोड़ो एक्सपीरियंस वठी ईंदो थोड़ो खेले ईंदो थोड़ो अलॻि माहौल मिलंदसि थी सघे तो न रही सघे ता तहान्जे बिना हा
न सुधरंदा।
न जीअं फैमिली बिना नथो रही सघे, थी सघे थो वापस चए की भई मां वञा डिसीजन पाणे वठ या हुते बि पक्षपात थिए थो पैसे वारा
अरे जेको ॿ ट्रे ॾींहं ई वेंदो आ नानाणे अगरि अकेलो हुन ॾींहुं वियो त चए पियो की न मां मज़ो न थो अचे ऐं बाक़ी हाणे रहंदो चंडीगढ़ अकेलो होस्टल में छोकी अकेडमी हूंदी आ दूर हॉस्टल वठी करे ॾियणो पवंदो हिनखे कमरे लाइ आख़िर कमिरो त खपेसि न
कमिरो, खाधो, पीतो मतलबु हिक फैमिली वांगुर त हलंदो ई हलंदो सभु शयूं
बैट त वठी करे ॾेई ॾीदीमांसि न हुन में एॾा पैसा थोरी न लॻाईंदमि पहिरी मां हाली त तोखे हौस्टल में ई मोकिलां
त तव्हांजे घरां अ कानपुर मां के तव्हांजे कानपुर मां घणी परते आ चंडीगढ़?
चंडीगढ़ त परे आहे न इलाही हा बाक़ी इहो आहे की बाई रोड पंज छह कलाख पक लॻंदा पोहची वेंदासीं जीअं कार खईंसीं त पो पोहची वेंदासीं।
हा असांजे हितां बि ईअं ई तव।
हा त कार सां ठीकु आ उहो त अचण वञण जो मूंखे कान आहे बसि इहो आहे न की न तूं रही पादें त चव थो न मां रही वठंदमि।
छोकरनि खे लॻे त थो पर तॾहिं बि ॿार आहे भई ॿारनि खे त वरी ॿ जॾहिं कॾहिं ईअं लॻे थो न भई कॾहिं सीज़नल जुखाम, बुखार अकेलो ॿार रहंदो बि कीअं?
बसि उहो ई आ न उहो ई मूंखे बि ॾाढी चिंता लॻी पई आ बिल्कुल मुंहिंजो मन त बिल्कुलु हिकु परसेंट ते कनि थो बीहे की न मां पंहिंजे पुट खे हेॾे मोकिलां। हल ठीकु आहे हाणे ज़िद करे थो त ठीकु आहे मां बि हाणे ॾिसां थी पर चयो थी मसि पर मां पतो त लॻाया हिकदमि सां तूं चवंदे अउं थोरी न मोकिले छॾंदी मैं
न न ॿ टे हंधा तव्हां वठो एक्सपीरियंस वठो ॻाल्हाए करे पुछो।
हा मां हिकु मही ॿ महीनो घुरियो थी मांस ॿिनि महीननि खां पोइ ॿुधाईंदीमाइ मां
हा हुन खां पो ॿि तव्हां उते भई वञी करे ॾिसी अचो कहिड़ो कमिरो सुठो आ होस्टल कहिड़ो सही आ छा न आहे खाधो पीतो छोकी होस्टलनि में बि न दी सुठी रोटी कोने किन पहिरीं पहिरीं त ॾाढी सुठी ॾींदा आहिनि, जॾहिं मैइट ईंदा आहिनि ॿारनि खे छॾणु पो त एहिडि किन ॾींदा तव एड़ी किन मुंहिंजी साहेड़ीअ जो पुटु रहंदो आ हॉस्टल में चवंदो आ तंहिंखां सुठो मां रोट न खां भई उहो सही आ ऊअं आहे डि् बज़ार मां खाई ईंदो आ चवंदो आहे दाल एहिड़ी ठाहींदा आहिनि पाणी किनी
अरे वरी हिनखे त पेट उनजो पेट बि न ठीकु न रहंदो अथसि पतो तई बाज़ार जी खाईंदो आहे न गड़बड़ थी वेंदी तबियत त हिनखे त मां खाइण ई न ॾींदी आयसि बाज़ार जो
मुंहिंजे पाड़े में साहेड़ी आ न त हुनजो पुटु बनारसी वियो पढ़ाई करण त उ पहिरीं ॾिसी आइ होस होस्टल ॾाढो सुठो हु चईं सुठो होस्टल आहे रोटी ॾाढी सुठी हुई हू छा कंदा आहिनि ब कहिड़ी जेस ताणी मेट ईंदा आहिनि छॾण माउ पीउ अचनि पिया त हुननि खे ख़बर आ की भई ॿारनि खे छॾण मा पीउ ईंदा कमिरो ॾिसंदा रोटियूं खाईंदा सलेक्शन थींदो तॾहिं ऐं साल जी फीस ॿ टे महीननि जी त यकी कंदाई ऐंन हुननि खे ख़बर आहे ॿार पढ़ंदो ॿ टे सालनि लाइ वरी किथे? किथे वेंदो विच में
हेहिड़ी किनी रोटी खाराई छोकिरे खे हेहिड़ी किनी हेहिड़ी किनी रोटी मिलियसि होॉस्टल में कि तव्हां विश्वास कंदा विच में छोकिरो अची वियो बीमार अहिड़ो बीमार अठ ॾह ॾींहं हॉस्पिटल में भर्ती हो पेट में पेनक्रियास में दिक्क़त थी वई वरी हुनमें ॾाढे इंफेक्शन फैलजी वियस किन रोटी खाइण मतिलबु बासी बासी रख हा
न त इअं थी सोचां की ॿिन महीननि जे लाइ करे थी ॾिसां ॿ महीना रही अचे अऊं गर न करे पायो त पो हिन आले इस्कूल मां नालो न
त वधीक हा वधीक न भरजो हॉस्टल जी फीस भई ऐं यकी
हिक माहिने जी भरां ॻाल्हाईंदीमास
छोकी हू त कोशिश हू त तांखे कोशिश कंदा फासाइण जी नी भाई फासी वञे।
ह -
भई ॾिसो तां पेंजे हिसाब सां भई ॿार बि - - ही सोलो रोटी खाधो पीतो मिले। हा भले ॾिसो भई ॿार।
हा हा न न उहो ई मां पतो लॻायां पेरें अऊं पो वरी मां। वञा गॾु वेंदीमस ॾिसण पहरों त मां वेंदम ख़ुद चंडीगढ़ चढ़ी। पोइ ॾिसी ईंदमि पोइ मां ॻाल्हाए ईंदीमांस हिक महिने जी पहिरें फीस ॾींदीमास। पो वरी ॿे महीने जो ॾींदीमाव।
हम्म - -
जे रही पायो त ठीक आए न त त मां त वापस ई वठी ईंदीमास। हल कर हल हिन खां सो घर खां बढ़िया कुझ बि न घरु गुरूअ जो दर तई।
अरे नंढो कोई कोर्स करे वठे कोई कुझ करे वठे कुझ त मिलंदस नौकरी छो कोन मिलंदस। पाण मिली वेंदसि न ॿार अॻियां वधंदो।
पर हे आ न ॿार जो जंमें इंटरेस्ट - - त जाॻे न जेको हुनें चए थो की मेरा इंट्रेस्ट नईं है हा ठीक आ भैया।
स्पोर्ट्स में पेसो त अलाई आहे पर भई लक जाॻे न लक बि त - -
हिकु अगर लक निकिरी आई त पो त सम्झ तूं स्टार ठही वेंदे।
हा सई ॻाल्ह आह तांजी।
का - -
हा हा हा भले ॾिसजो ऐं मां बि पुछंदसि पेंजे घोट खां कोई हूंदो। अगर सुञातल त मां तांखे ॿुधाईंदस नंबर मोकले रखंदस। ठीक आ दीदी हा हा हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।